हलो।
हलो।
हलो, जय झूलेलाल। हलो। नंबर, आवाज नइ आ री क्या? हलो।
आवाज़ अचेव धी?
हा, हाणे अचे पई।
हा, ॿियो ॿुधायो? तां काथा तां ॻाल्हायो
ॿियो बुधायो? मां अजमेर मां।
हा, अजमेर मां काथे था ॻाल्हायो?
अजमेर मां वैशाली नगर।
अच्छा, मां त खंडवा मां थी ॻाल्हायां। एम पीअ मां, ख़बर थव काथे आ?
खंडवा मां चार पंज कॉल आया आहिन मूंखे।
हा।
ऐं मूंखे लॻे थो तहां सां शायद कल्ह टियो ॾींहुं ॻाल्हायो ई आहे छो जो तव्हां वाट्सअप ते आयो न?
न न मां ने व्हाट्सअप ते हींअर तांखे अॼु मैसेज कयोमांव थी। मां पहिरं न कयोमांव, मां हींअर ई तव्हांजो नंबर ॾिठोमांव।
हा। ॿियो छा रोटी ठाहियव हींअर? न असांजी त अॼु ग्यारस आ न विर्त आहिन सभिन जा, असां लेडीस टे त लेडीस आहियूं, त असांजा विर्त
अरे!
ग्यारस यो।
रखदा आयो?
हा ग्यारस मां सब रखंदी आयां, मुंहिंजूं ॿई मुंहिंजूं ॿई नुअरूं रखंदियूं आहिन ऐं चालीहो पयो हले न त मुंहिंजा उहे एकाणा बि रखियल आहिन, मुंहिंजा उहे एकाणा बि रखियल आहिन, अॼु अॼु टेटीहो ॾींहं थी वियो, अंञा अंञा सत ॾींहं आहिन।
त आंटी पो तव्हां घणे साल जा आहियो? तव्हां त ॾाढा वॾा ता लॻो मुखे
मां मुंजो हींअर सठि रनिंग आ बेटा।
हा त पो त मां त तव्हांखां ॾाढी नंढी आयंव।
तव्हांजी घणी उमिर थव?
मां त हाणे चोवीस जी थींदम हाणे अगस्त मां चोविस जी थींदम।
अच्छा-अच्छा त पढ़ाईअ में आहियो हींअर?
हा
हा, केड़ी क्लास में आहियो? मतलब कॉलेज में हूंदा आहिन
हा, मुंजो पी-जी थो हले हिन मल। ऐं रोटी वेठी पई ठाहियां, त मम्मी अंदर हुई। त प मां अऊं मुंजी भेण रंधिणे में हुयासीं, रोटी ता वेठा कयूं।
हा, हा! त सिंधी-सिंधी लिखणु विखणु ईंदी तव्?
हा
अच्छा, लिखणु पढ़णु ॿई ईंदी तव् हा न?
हा।
हा हा, ऐं तव्हांजे घर में घणा मेंबर तव्?
असांजे घर में पंज भाती आहिन, मम्मी पपा अऊ असां पाण में ट्रे भेणियूं।
अच्छा, ट्रे भेनर हुओ, भईया कान्ह तव्।
न-न
अच्छा, त पो मुंजे पुट खे बाटाए छॾ ॿियो छा
हा!
न चहां थी, मुंजे पुट खे भाऊ ठाहे छॾि
हा-हा
आहे कान, न त ॻाल्हारायमांस त केर बि न हो। पुत्र ॾाढो कॉमेडी, कॉमेडियन तव्।
ॾाढी मस्ती कंदो आ, ॾाढी!
ब
हा, पर हींअर त कम ते वियल आ न हुन जो टाइम कोन्हे न। केॾी मल तो अचे, केॾी मल तो वञे, ख़बर कोन्हे।
हा न न पो, हाणे छा आहे? ॻाल्हाईंदासीं त!
हा त तव्हां काओं नंबर आयो बेनुरुन में?
हा!
भेनूरून में काओ नंबर?
त मां पहिरीं आहियां।
अच्छा, वॾे वॾे में वॾी तव्हां आहियो।
हा।
अच्छा, पापा क्या- पापा छा कंदा आहिनि?
ओ जॉब प जॉब कंदा आहिनि।
अचछा - अच्छ मम्मी हाउसवाइफ आ?
न, मम्मी बि टीचर आ, मम्मी बि पढ़ाईंदा आहिनि।
पो त सही आ न, बेटा?
हा।
धीअरू पुट नसीब वारन खे ॼमंदियूं आहिनि।
हा
छो
हा
हीअं त शै मूंखे बि सपोट हा, आ न मूंखे बि पोट्री आहे, ईअं त।
हा
हिक पोट्री आहे मुखे, ॿ पुट आहिन। हिक पोट्री आहे, ॿ पोटा आहिन।
हा।
हा पहिरीं त ज़माने में छा आहे शादी, हा
हम।
ॿुढाए छा हे?
असांॼे में असां वरी ट्रे ॾाढे टाइम खां पो थया आहियूं।
अच्छा-अच्छा-अच्छा
हा न त पहिरों श् तॾहु हिनन जे में हुवोई तन की भई मुंजे पपा खां पहिरों मुंहिंजे दादा उनन जे दादा। दादा सभिन में कोई ॿि हिक ॿि न हुई छोकरी।
अच्छा-अच्छा हा त कहि कहिंजे खानदान में ॾाढ घट मुंहिंजे सावरन जे ख़ानदान में ॾाढियूं घट आहिन छोकरियूं मुंजे सावरे जूं ॿ भेन रन हुयूं, वरी य न मुंजी सस खे ॿ धिरूं हुयूं। ऐं असां मुंजो ॾेर इ साई चार आहिन भावर आहिन त हुन में ॿ छोकिरूंयू आहिन हिक मुंजे वॾे ॾेर खे छोकरी आ हिक मुंजे नंढे ॾेर खे छोकरी आ।
ऐं हींअर मुंजे वॾे ॾेर खे पोट्री ॾायी आ ऐं मुखे बि पो हिक-हिक छोकरी आ वधीक कोन्ह असां जे खांदान में छोकरियू। पर इहा ॻाल्ह आ भई राखी ॿधण लाइ छोकरी हूंदी आ।
हा न असां हिते वरी इल्हाई आ असांजे में ॾ असां ॾाढे टाइम पो आहियूं न असां सत में सत पीढ़ियुन खां पो आहियूं असां। टृई त तेह करे असांजो वधीक आए हा असांजे में कोई दूर-दूर ताईं मा असांजे चाचा वाचा खे बि सॼा छोरा छोरा हिन।
हा व
हा
अ त चां ती न नसीब वारन खे धीअरू ॼमंदियू पर‌ मुजे माइटनि में छोकरियूं ॾाढियु। अथव मुखे यारहां बैटरियूं तव।
हा असां, असांजे घर में असां त्रे ही आहियूं असांजे जीअं की असांजे पप्पा जा जेका भाउ वाउ बि तन त हुनन जा ट्रे भावर तन त हि हिक खे ट्रे छोकरा तस, हिक खे ॿ छोकिरा, तस अऊं हिक खे ॿ छोकरा तस, मतलब जो सभिन खे छोक ॿ छोकिराई इन।
अच्छा सभिन जी ओघ सोघ तहांखे मिलंदी न पो।
हा
छह छोकिरयूं तहां हिते तव्हांजी मन वधंदो न हाणे त भाई। सौट्रनि जूं ऐं काके ये पुट्रनि जूं पो मासीअ पुट्रन जो सभनी खे तव्हांखे ही मिलंदो न।
हा हाणे आहे त सईं।
हो त नसीबु आहे इहियो बि मां त चवां ती न भाॻनि वारनि खे छोकिरियूं गुड़ियाउं ॼमंदियू आहिन। रोटी छा ठाईदव? न रोटी असांया अॼु ओ विर्त आहिनि न बेटा।
हा हा त हा तव्हांने चयु त सही हा मां बि भर हींअर पप्पा लाइ ई बस ठाहे पई असांजो पप्पा न विर्त रखी सघंदो आ। त सिर्फ़ पप्पा लाइ ठहे पई बाक़ी त सभिनि जा असांजा विर्त आहिन।
हा त पर मुंहिंजो घोट मुंहिंजो घोट त कान रखियो आ ईएं त पोट्रो, पोट्री आ उहे बि रोटी त खाईंदा न। ॿ पोट्रा आहिनि हिक पोट्री आ हिक मुंहिंजो घोटु चार ॼणा त रोटी खाईंदा, मुंहिंजे पुट्र बि रखियो आ विर्तु त।
हा असांये में सॼो हुयो वरी पो इहो आहे कि ओ पास उपवास यो त हले न।
हा उपवास ई। हा उपवास जो अटो हेन अॼु घुरायो न। पो परांठा ठाहिया मुंहिंजे नुहं हा, परांठा खाधासीं या हा, अंब सा ऐं हुन सा। सब्जी बि वरी मां चयोमानि हाणे मूंखे सब्जी न खपे। हुननि वरी पो आलूअ जी सब्जी बि ठाही, टमाटो विझी।
हा हा, टमाटर न खाईंबो आ न विरत में?
न हुनमें, सेंंगू चांवरनि जी खिचड़ी ठाहींदा आहिनि त उन में त पवंदो आ, टमाटो।
अलाए, असां न विझंदा आहियूं। टमाटे में उ बिज रहिंदा आहिनि न त हुनखे भाॼी चइबो आ।
हा अच्छा! त बसरु ऐं न थूम कोन खाईंदा आहियूं असां। जीअं अॼु छंछरु हो न त सतनाम साखीअ में मां डोडो-चटणी खणी वेंदी आहियां। त चटणीअ में मां बसरु विझंदी आहियां। त पो मां त मूंखे चटिणी मिली न मां न खाधी पासे वारीअ जो बि विर्त वा न, पो चई मूंखे ॾेई छॾियो मुंहिंजो घोटु खाईंदो डोडो चटिणी।
हा पो कंहिंखे हले, कंहिंखे न हले न। जीअं असांजे में माॻई मतिलब टमाटो खाईंदा ही न आहिनि विर्तन में। चईंदा आहिनि की उहो मतलबु हले ई न छो की भाॼी रहिनो आ न।
हा, हा।
और असां बि वरी ॾींहं यो ना, असां सिर्फ़ु हिकु टाइम ई ग्यारस में बि हिकु टाइम ई फलार कंदा आहियूं। जीअं सॼो ॾींहुं कुछ न थियो रात जे टाइम हींअर टाइम फलार हींअर कंदासीं त हींअर बि थोरो देरि सां खाईनदा आहियूं, ताकि पो वरी, थोड़ो भुख वुख पो निंड्र न ईंदी आहे न। हा उहो ई। हा उहो ही। त उहो ही मम्मी बि ते करे चई, थोड़ी देर खां करो।
हा, न मां त वरी रात, इहो छा ॾींहं जो बि एकांणो करे छॾींदी आं, छो मां त सॼो ॾींहुं हिकु चालीह ॾींहुं त मां हिकु टाइम ही खाईंदी आहियां न।
हा हो चालीह साहिब हलन्दा आहिनि, हुन जो रखो हूंदव न।
हा, मुंहिंजा चालीह विर्त रखियल आहिनि। त ॾींहं जो मां ह न एकांणो करे छॾींदी आहियां। डोडो खाईंदी आहियां, पोइ जेका मुंहिंजी मुंहिंजी नूंहं भाॼी ठाहींदी आए न उन डोडो उने सां खाईंदी आहियां। अंब खणंदी आहियां। हिकु पापड़ खणंदी आहियां। ऐं अॼु त, अॼु त अन्न बिल्कुलु कोन
त न रखी सघंदा आहियूं। भाई मां त बिल्कुलु न। मां चालीह त ॾींहं त बिल्कुलु न रखी सघां।
बेटा, पाण में जेतिरी शक्ति हूंदी न होतिरो ई रखिबो। जीअं अॼु मूं रखियो आहे न त मूंखे शक्ति कान्हे का ताक़त काने न हेतिरी ताकत कान्हे का ऐं मां अॼु आ
ऐं वरी असांजे घर में त असांजी, अञां जेके चाची वाची आहिनि हिननि जे रो टी अलग थे त पोइ असांखे ईंदो ई न आहे। असां असां में पाण ट्रे असां पाण में रहंदी आहियूं भेणियूं मम्मी रहंदी आ, त मम्मी त
हा।
अऊं पप्पा बि सुबुह जो दॿो खणी वेंदा आहिनि अऊं पप्पा त ॿाहिर बि खाई लाइनि त बाक़ी असां ॾिसंदा आहियूं पोइ हींअर शाम जो त। हां
त पोइ मुंहिंजो घोट बि हीअं चइदो न असांजे ते छा ख़ुदि जो रेस्टोरेन्ट आ।
पो आ न छा मुंहिंजो घोटु त राति जो खणी ईंदो रोटी ख़ुदि जी बि खणी ईंदो आ, असां ख़ुदि जो रेस्टोरेंट आ न। दुकान तां खणी ईंदो ऐं ॿई ॿार ॿई ॿार बि खाई वठंदा आहिनि ग्रेवी ऐं बटर नान वग़ैरह खाई वठंदा आहिनि।
हा
यां तंदूरी रोटी यां बटर नान। हा रेस्टोरंट आ न पहरीं असांया असांजा चाइना में रेस्टोरेंट हुआ पहिरीं।
हा।
मुंहिंजा छोकरा ॿई चाइना में हुआ। पोइ ही कोरोना खां पोइ इंडिया अची विया न पो वरी वञणु कोन ॾिनो मान मां।
हा ह न पंहिंजे हिते सुठो न।
हा न कोरोना खां पोइ वञणु कोन ॾिनो मान न, वरी ॿारनि जा एडमिशन बि कराए छॾिया त पोइ हाणे कीअं मोकल्या ह‌ न, हाणे ऐं छोकिरियूं